आ
हँ कहू खाना पीना भऽ गेल
आवाज जाइय
हँ आवाज अबैयै
कएटा पूरल अहाँके
ई बीसम कॉलेज
कए टा कॉल देने अइ से आओर देलक यै
की पूरा हेतैन जेना अहाँके पाँचटा पूरा भऽ जायत तऽ फेर अहाँके पाँच टा देत पाँच पाँच टा के दै छै फेर ई हमर ई अखन पाँचटा भए जेतै तऽ सबमिट कऽ देबै तऽ फेर पाँच टा देतै तकर बाद फेर पाँच टा देतै
तऽ टोटल कते कॉल अहाँके करयके अइ
हमरा तऽ ई बीसम कॉल अछि दस टा आओर करयके छै
तीस टा कर तीस टा करैके रहै छै
हँ तीस टा कॉल करै के रहे छै आ एक सए अस्सी मिनट पूरै के रहै छै
तऽ एक सए अस्सी मिनट तक केओ कहने रहै पन्द्रहे टा कॉल करयके रहै छै
नहि नहि अहाँके एक सए अस्सी मिनट अगर पूरि जायत पन्द्रहे टा कॉल मे तऽ भऽ जैत तऽ आओर नीक बात छै
पुरते ता तक ओ एते नहि
हँ हँ ज्यादातर कोशिश करबै जे अहीं फोन करबै जे अहाँके कॉलो पूरि जैत आ मिनटो पूरि जैत
अच्छा तीसटा तीसटा तीसटा कॉल रहबाक चाही
हँ
ओ हम तऽ ओते ठीकसँ बुझबो नहि केलियै हिनकाँ पुछलियैन दीदीसँ
स्वेता दीदीसँ तऽ कहली ठीक छै कऽ दै छियै
हँ अपने बात करबै ने अपने सब कुछ पता चलि जैत
ह हम तऽ अपन बड़के मे डाउनलोड कऽ लेने छी हुनका मे तऽ ओहिना के ओहिने छै
ह ह टाइम मिलतै ने तऽ कखनो कऽ कऽ लेब बात
हू तऽ ओ बात ओएह छै ने हम करबै हमर खतम भऽ जेतै तऽ फेर हम नहि ने कऽ सकै छियै ओहोमे तऽ कतेक कह रिजेक्टे जेतै कतेक की हेतै कोनो ठीक छै
हँ ओ तऽ हमरो तीन चारि टा रिजेक्टे भऽ गेल हन कॉल
से केना भऽ गेल
जेना आब अहीँके फोन करैत छी हम तऽ आवाज नहि अबैत छै तऽ ओमहरो से आवाज नहि आयल ककरो ककरो तऽ ओ कॉल रिजेक्टे भऽ जाइ छै ने अहाँके
हँ तऽ हमरो जे छै से कैटा कॉल रिजेक्ट भऽ गेलै बुझियौ ने पाँच टा कॉल लम सम तऽ हमर रिजेक्टे भऽ गेलै चारि पाँचटा
हँ हमरा तऽ सभसँ कते नीक बहुत नीक बात भेल हन एकेटा नम्बर देने छलैथ मधु प्रियाके
के मधु देने छलैथ अहाँके नम्बर
हँ तऽ हुनका से नहि बात भऽ पड़ल होइ छै आ की कहै छै ओ ओ कहलखिन हे जे हमरा ककरो से नहि बात होइयै ढंग से आब हुनके मोबाइल में कोनो प्रॉब्लम छै नेटवर्क के कोनो प्रॉब्लम छै पता नहि लेकिन हमरा तऽ बात भेल हेन बहुत नीक से हमर ननैदो से बात करै छी तुलसी से बात केलहुॅं हन रानीसँ बात केलौं हन तऽ हमरा तऽ बात होइयै
हुनका सभके पूरि गेलनि
हँ रानिओके पूरि गेलै तुलसिओके पूरि गेलै यै तऽ हम अपन ननैदेसँ कऽ लै छियै कनि बात
तऽ अहाँके ननैदक पुरि गेल
ओ नहि करथिन ने हुनका पास टाइम नहि छै ओ पढ़ैत लिखैत छै हमरे दुआरे कनि कहलकै ठीक छै भाभी हम कऽ लेब अहाँसँ बात कखनहु कखनहु
हँ तऽ हुनका मे खुजल छनि ने तऽ हुनका नहि पुरलनि हे ओ नहि करै छथिन ककरो बात फोन
नहि ओ नहि करै छथिन
अच्छा
हम से हमरा तऽ कहबे कलहुँ तीनटा फोन चारिटा फोन जे उठेलियै तीनटा फोन केलियनि हुनका तऽ ओ फोन उठेबे नहि केलखिन
ह हँ तऽ से सब अहांके नहि उठायत कोइ नहि बात भेल तऽ ओ कौल सब अहांकेे रिजेक्ट भ जाय छै न
ह पता नहि की हेतै ओ तऽ फेर चेक होइत रहै छै ने सबटा रेेकॉर्ड होयत सभटा रिकॉर्डिंग होइत रहै छै ने
हँ सबटा रिकॉर्ड होइ छै
आ बौआ सब आबि गेल अहाँके
हँ हमर बौआ सब सब आबि गेल
अच्छा अहाँके तऽ आदमी आब पति घर मे तऽ लेट से आबैत हेत राति कऽ
लेटोेक आबै छथिन कहियो जल्दियो आबि जाइ छथिन कहियो लेटो आबि जाइ छथिन
अच्छा के सभ रहैत छी अहाँसभ अपना डेरापर
हम अपने फैमिली रहैत छियै दुनू बौआ रहैत छै हम अपने दुनू आदमी रहै छी
अच्छा चारू आदमी रहै छी ने
हँ
हू हमहूँ सबटा महाराष्ट्रमे रहै छी अपने तीनू आदमी हमरा एगो एखन डेढ़ सालके एगो बेटी य
अच्छा
हँ अपने दुनू आदमी रहै छी बेटी हमर एखन डेढ़े सालके
हँ एखन छोटे अछि
हँ अखन डेढ़े सालके भेलै हय शादी भेबे केलै हमर छ साल पाँच साल भेलै शादी ह पाँच पुर क छ स्टार्ट भेल शादी ऐ क
अहाँ सब के तऽ पानि खूब होइया बारिश खूब भऽ रहल अछि उम्हर
तै बारिश तऽ मत पूछु नाक मे दम केने य एखनो बारिश होइ छै एखनो एक आदमी फोन केल खिन तऽ हुनका सब हमही केलियनि तऽ हम बात करलियै तऽ आवाज कटि कटि आब छलै तऽ ओ बात भेबे नहि केलै फोने कटि गेलै
हँ आरो बीस मिनट अहाँके जेना हम कॉल केलहुॅँ अहाँके तऽ बीस मिनट अथी बाद फेर ककरो फोन लागत जना अहाँ हमरा करबै आ ई जे सोचबे जे हम अ हिनका से बात कऽ लेलियै ककरो आओर से क लैछी तुरन्ते तऽ नहि हेयत
नहि तऽ अहाँ हम न केलियै न फोन त फेर हम अपना मोबाइल से दोसर कऽ कऽ सकै छी फोन लेकिन अहाँ के नहि कऽ सकी आ अहाँ उम्हरसँ केलियै न फोन तऽ अहाँ नहि कऽ सकै छीयै लेकिन हम कऽ सकैत छियैन हम एम्हरसँ एम्हरसँ हम करब तऽ नहि कऽ सकै छी
हँ सह तऽ हम सएह हम कहलहुँ जे नहि बुझल हैत तऽ तैँ कहलौ हन कियाकि फेयर वेल लगा दैत छै न कॉल रिजेक्ट भ जाइत रहै छै हमरा हमरा सबके तऽ पहिने बारिश से नहि भऽ रहल अछि बड गर्मी अछि एम्हर
गर्मी
बड गर्मी पूछू नहि एहन गर्मी छै से पूछू नहि
हँ हमरा सबके तऽ बारिश होइ छै तैयो एत्ते गर्मी छै की कहु बिना
कूलर चलाबू पंखा चलाबू सब चलाबू बारिश भेल तैयो
हुँ
तैयो जे पुल बारिस होइ छै त तैयो कूलर चलबेते छियै
हँ तऽ बारिश होइ छै तऽ अहाँ हुम्मस भऽ जाइ छै न आर गुफ कऽ दै छै हवा उवा कुछ ने बहैत रहै छै
हँ कियकि इम्हर जे छै ने से गर्मी एरिया छै ने महाराष्ट्रा गरम एरिया छै
आ इम्हर जे छै इम्हर ठण्डा पड़ै नहि छै गर्मीए रहैत छै
अच्छा हमेशा मतलब रहै छै बारहो मास गर्मीए
हँ तऽ ठण्डा नहि पड़ैत छै तऽ अहाँके गन अथीमे जनवरी फरवरी मे एगो शर्ट या एगो कुर्ती पहिर कऽ अहाँ रहि सकै छी हम सब चौबीस बारहो महिना छत्तीसो दिन पंखा चलाबे छी पंखा कहियो बन्दे नहि होइ छै
हुँ नै हमरा सब के ओतह से नहि या
नहि दिल्लीमे तऽ ठण्डियो तहिना पड़ैत छै तहिना गर्मी पड़ैत छै
हँ सब मौसम के तऽ अथी होइ छै एहसास होइ छै
हँ दुनू ची पड़ै
हँ सभ मौसम के तऽ अथी होइ छै कोनो ई नहि छै जे गर्मी छै तऽ गर्मीये आ ठणडी नहि एले से नहि छै
नहि हमरा सभके तऽ गर्मी ठण्डी नहि आबै छै आ गर्मी रहै छै हमरा सबके
हुँ तहन आउर कहू खाना पीना भऽ गेल
नहि हमर खाना बहुत लेटसँ होइ छै हमर ओ अपन खुद के दुकान छै ना
अच्छा
हँ महाराष्ट्रा फूड के दुकान छै त हमरो हुनकर आबयके कोनो टाइमे नहि रहैत छैन कखनो लेट सेट हमर छै ओ होलसेलर दोकान डायरी अथि दू डायरी के
ओ तहन तऽ चलैया ने बढ़ियाॅं
हँ ओहिमे अहाँके दूध दही छाँछ लस्सी आइसक्रीम ठण्डा वगैराह तऽ पनीर तकर बाद सभ मटर ईसभ जतेक आइटम रहै छै दूधके सब छै ओ होलसेलर वाला छै हमरा दूध आबे छै दूध के गाड़ी आबे छै नागपुर स हम सब जेतऽ रहै छियै ना ओतयसँ नागपुर लगे छै चार घंटा जायमे हमसब जेत छियै हमसब छियै आंध्रपदेश के बॉर्डर पर एतसे लागै छै अहाँके चारि घंटा जाइमे होत तऽ ओतहै से आबै छै ट्रक से आबै छै समान तऽ दूधके आइटम जतेक रहै छै न
हाँ हाँ
हाँ ओ सभ भेटै छै
चलू तऽ चलैयै ने बढ़ियाॅं से
हाँ हाँ होलसेलर वाला छै ना बढ़ियाॅं
ह्म तऽ ओ तऽ चलिते हैत
बिजनेस वाला के की कहो उहे टाइमे के अभाव रहै छै
हाँ उ तऽ होइते छै
टाइम फुरसते नहि मिलत कखनो ने रात सुबह के कियैक दूध रहै छै ने तऽ दूध सुबेहे के रहै छै सभ अपन दोकान वला सब लऽ जाय छै ने बेचै लेऽ अपन तऽ सुबह पाँच बजे भोर मे जाइ छथि न तऽ शाममे तीन बजे चार बजे एलहुँ आ फेरो पाँच बजे साँझमे गेलौं तऽ एक्के बेर साँझ में अथि पाँच बजे साँझ मे गेलौ एक बेर रात मे साढ़े ग्यारह बजे पौने बारह बजे तन आयलौ
ह तऽ मतलब ओर आदमियोसभ हैत ने की बरेटा सम्हारैत छैथ
नहि ओर आदमी सब छै ने ओते दोकान अकेले सबके सम्हारतै
हँ तैं ने अकेले केना संभलते
तैयो अपनो रहय पड़ै छै ना
हू देखियौ कोनो भी बिजनेस करै छै आ अपना अहाँ नहि ध्यान दैय छै न नहीं देबै ने तऽ ओ बिजनेस नहि चलै छै
हाँ अपना रहऽ पड़ै छै
अपना ध्यान दै छै तबे प्रॉफिट बुझैत छै जे हाँ कते हमरा आमदनी भेल कते हमरा बच चत भेल
हाँ बिना अपनेके तऽ कोनो अथिए नहि छै अपना नहि रहबै तऽ सभ लापरवाही जेना अपन जेकरा जे मोन भेलै से अपन कैलक
हँ कियकि हमहुँ देखने देखलियै हमर अपने भैंसुर छथिन बड़का ससुरके बेटा ओ कम्पनी खोलने छलखिन अथी के कपड़ा के अथी टी शर्ट सब बनबे छलखिन हन बहुत पैसा खर्च केलखिन दस बारह लाख रुपया लगेलखिन आ अपने ओइ पर नइ बैसलखिन कीन तऽ बुुरि गेलै
हँ ओहोमे तऽ छै अपने रहू अपने ध्यान दियौ तकरबादे किछ हैत
हँ तऽ तै दुआरे से अपन बिजनेस अपने ध्यान देबय पड़ै छै
चौबीसो घण्टा देखै छियै अपने राति दिन एक करू नहि राति दिन बिजनेसवाला के तऽ ई दोकानवला अथी सभके नौकरीवला सभके तऽ इहो रहै छै जे छुट्टियो मिलै छै
हँ छुट्टी मिलै छै सटरडे सन्डे के शनि रवि के छुट्टी मिलै छै
बिजनेस वला नहि छुट्टी लऽ सकैए नहि छुट्टी लऽ कऽ अहाँ दस दिन लै मोन हैत न तऽ दस दिन लै छुट्टी लऽ कऽ गाँओ नहि जा सकै छी
हूं
गाँवो जाएब त ओहो घाट अथी होयत गाँउओ नइ जा सकै छी गामो गेना जेना कते कते दिन भऽ जाइ छै ओ दू साल तीन साल अइबेरा तीन साल भऽ हमर भायके शादी नइ करे छिये तीन साल पर हमर भाय के शादी छलै